हेलो
की हाल छै
बढ़िआँ बढ़िआँ अहाँ कहियौ
एकदम बढ़िआँ तऽ मिसरजी चलि बसलखिन दुनिआ से
हँ हँ ह
साह
हुँ सात सए बगली रहे साढ़े चारि लाख रुपैआ
बाप रे सात सए बगलिय साढ़े चार लाख रुपए गानलके रहे वीडियो सब तऽ कियो बनेयए हेतै
तऽ माधव सर रहथिन तऽ ओ तऽ बनेने रहथिन लेकिन हमरा नहि लै एखन तक देलखिन हँ
देते धीरे धीरे ओ तऽ कोनो लै छथिन फोटो सब तऽ पाँच दिन दस दिन पन्द्रह दिन बाद ने पोस्ट करै छै बुझि लिय ने तोरा सब के तो भोजे जागि गेलो आनंद मोहन दोषे छियौ
त हुँ
ओ हे जे बदर सँ
एक बेर रुकि रुकि सकै छी
रोक हम बाजै छियै तऽ ओ बीचमे किछु किछु बाजियौ अहाँ बुझलीहिं तूताब तऽ ठीक कर ने नहि तऽ काटियह नहि फोन चालबे रहै हम बाजै छी तऽ बीच किछु बाजियां फ्री होइयाँह तऽ हम ताबत बाजै छियोउ की आइ भोजे हेतै राहुल सिंह ओहिठमा बढ़िआँ से भोज खाइहे दबा के कर करा के रसगुल्ला
दू घंटा कें बाद
सब्जी बुनियाँ सब हेतो करकराल रहतौ कहलियौ राहुल ओहिठमा भोज छौ बढ़ियां से खैहन भोज कहाँ दिन बढ़िया सँ केने छले कालिहो खुना
हँ सुनलियै तऽ खेलियै काँके बुझल
कालिह तु ने न हम सब ने दोस्त रहियै रहतीय तहन ने तुहों चलतिहींन तु दोस्त ककरो नहि न छिहींन ओएह ने निमंत्रण तऽ ब्राह्मण तऽ नहि ने दै छै साह
नहि कथी सब पहुँचेने रहै जगह जगह ओकरा चलैत रहै तऽ पैकेट बना कऽ चाउर दालि
दूगो आलू दूगो परोड़ एक कप तेल ओहिमे जे हय मतलब पोटरी तऽ हम नहि खोललियै द दू अढ़ाई किलो क के पोटली सब
से तहन तऽ मतलब बढ़ियां सब घरके जकरा चलैत हेतै
हँ हँ हँ हँ हँ हमरा दिसन तऽ दलकै के एहन आब पता नहि
जेना तोरा घर मे देलकौ तो सब बैद्यनाथ साह जगन्नाथ अच्छा पंकज भाई सब घर मे देने हेतै
सबमे सबमे
हुँ सीधा अपन देलकै जेना अपना सबमे जेना पारस रहै छै एकादसा दिन त मसोमात सबके नहि दै छै
हँ हँ हँ
ओह लागे या ओहने टाइप
के अथी के अथी नहि ने खााय छी चावल नहि ने
हँ भात नहि खाइ छै ओहि दुआरे माछ ताछ ने मारै छै ने पोखर मे
हँ रे आ ने त मछ क कायलेह परसू मारने रहिै ये नै मारने रहिये मारने रहैय त बनेलकै हँ
ओहा सब बनेलको रहा की
बढ़ियाँ सँ बहिन बनने रहै हमरा वीडियो -
ओ भेज देलकौ रहा ने
नहि नहि ओतऽ खेलय
अच्छा खेलेले ही ने होते
ह
तोस माछ देै छैन तऽ बेचबो करे छीन कहियो के खाली अपने मारि मार के खा जाइ छिहींन
बेचै छीयै बेचै छीयै आरत पर जहन जाल खसबै छियै तऽ बेचै छियै
जेना जीरा जे गिरबैत हेबन पोखरि मे तऽ कते दिन बाद जे छै ओकरा लगभग नीक
मान चली एक साल रहै छै तऽ जेना एक साल रहै छै ने एक साल तऽ ला क चलहिं जेना आब की भेले एहि बीच मे मारने रहियै हँ तऽ क तारीखे तेइस तारीख
अच्छा
मारने रहियए एक बेर मे सबटा थोड़े मरि जेतय दिन तैयो छुटि तऽ जेना एक बेर मारलियै ने आब ओहि जाल फेंक देलिए स क देलियै तऽ छुटल छै से नमहर हेतै फेर अगर कही मारो बड़का निकलतै छोटका
हुँ फायदा छै लेकिन मछली मछली पालनमे फायदा छै
छै छै लेकिन खर्चो बड्ड छै
खर्चो छै तऽ ई छै त लोक शौखस जे मछली तछली हुँ जे मछली तछली पालन करै छै ओ शौखे ने करै छै अपने तऽ कमसँ कम खाइ छै ने ई होइ छै
भ ल ओ फौज जंका बना क आबै छै ओसभ करबियै ने जेना एहिमे एक सालमे हेतै तऽ ओहिमे छओ महीनामे चीज तैयार भ जेतौ लेकिन हऐगो बनबै मे तोरा साइठ हजार सत्तर हजार खर्चा
तरीका छै बढ़िआं तरीकाँ करै छै खर्चो बहुत छै ने
हँ ओहिमे सिस्टम कयल जाइ छै ऑक्सीजन लाग मब अथी लागै छै मशीन लागल पानि जटाी रहल आ जतेक बड़का पोखर जतेय एगो छोटका बेसी मान्छ जेना सिंघी भेल कबैय इति सब
हँ
सब पापलेट कहै छै इहो कहै छै से सब
हुँ ई सब माछ भेलै तऽ जीरे वाला नहि रहे एक तरफ जीरा वाला दियौ एकरा देशी नहि कहि सकै छिय
जे मतलब ओ रह है छै त दू आदमी एगो एगो ई एगो देशीए भेले आ एगो आबै छै बंगाली
अच्छा बंगाली दोसर बेर बंगला
बंगाल नहि नहि बंगाली मतलब कलकत्ता के रहै छै ने ओ सुइया पर तैयार होइ छै ओम्मर से जे मछबै आबैय आय
ओ ई सब नॉर्मल
ई सब तऽ अपना अथी से भए होइ छै आ मुर्गा नहि देखै छिहिन देशी मुर्गा आ ई पोल्ट्री वला सब तैयार भए गेल
इहो मछली रहै छै एकटा फारमे वला ने
जे हम सब यूज करै छियै से नहि रहै छै फॉर्म मतलब मतलब फॉर्म मे त ओ बच्चा तैयार होइ छै ने
आ ओ तऽ अथी होइ छै तऽ तोरा देशीवला
हँ एकर एकर पालन जे होइ छै जेना बच्चा मे दए देलहिन तऽ ओतऽ फेर सभचीज ग्रोथ करै छै जेना नॉर्मल सब मछली करै छै ओनहि तै
हँ हँ हँ आ उएहमे मतलब जेना अथी होइ छै सुइया तुइया बला तऽ ओ मतलब कनि जल्दी बढ़ै छै ओकरा ओ दबाई पड़ल ई पड़ल तऽ से रहैत छै बंगाली ओ त वैएह ने पिकअप आर तोरा मतलब जेना हम ऑर्डर देबै ओ डेढ़ सौ रुप किलो भेट जेतौ रहो आ ई बिकै छै अढ़ाई सौ रुपए
उएह तऽ देखलहुँ रोहुओमे कोनो कोनो रह हुँ कोनो कोनो रौह देखलहूँ
तौ तोरा उहे देखै मे तोरा नीक लागतौ मोटगर डटगर लम्बा
हुँ कोनो रोहु रहल सस्ता कोनो रोहु रहल महंगा कहलक ई देशी वाला है दू सौ अस्सी रुपए मिलेगा एगो रहे छै ओ देलक मतलब एक सौ अस्सीओ नब्बे ला क दैए दै छै दुओ सौ क दैए दै छै वहेए फर्क त रहैत हेतै दुनू मे भए सकैया वर्षा सब भइयो रहल छौ गाँवमे की
आइ कनि बुनबुनेले रहे लेकिन ओहन होय बाला नहि रहे
हुँ बरसा तऽ होइत हेतै तऽ ठेका तर वला रस्ता ओनाहिते छै कि किछु ओहिमे सुधार भेलै हन ठीक ठीक भेल
दिक्कत नै होइत रहै आई ओकरा स तै ्रग गल खइ अठारह चक्का ट्रक छै कोनो गाड़ी आ ओकरा खिंचे नहि पाबै छै रस्ता में मोटरसाइकिल
ट्रक ट्रक के घीचतेै रे ट्रक तऽ क्रेन ने क्रेनो
क्रे एगो जे सी बी रहै ओतुका ठिकेदारके ओ अपन प्रयास केलकै ओकरासँ हिलबो नहि केले हन आगू आब जे इहो जे छै ई सब जाय त जाय
आब न एम्हर गेनाय -
ऐ तोरा कोन गाड़ी वाला सब तऽ घुमाय क बड़गांव बाटे चलि जेतै दिक्क़त दिक्कत नहि छै मोटरसाइकिल सब के लेकिन ओत दिक्कत छै जल्दी जल्दी एकरा लेकिन ठीक कए देतै ने रोडके बड़ा दिक्कत छै यार पाँच किलोमीटरके सफर दस किलोमीटरके भए जाइ छै ई दिक्कत छै ने हुँ समस्या गंभीर
कोनो रोड अथीए नहि भए रहल छै सोनपुर वला
हुँ अच्छा कुमहर जे जायबला रहै दिल्ली नहि गेलै
हे ओकर कोनो बात बिचारके ठीक छै आब कहै छै कल्हुका तऽ पटना पटना जाइ छी
पटना की करै लए एतै हमरा सबके जानपर करतै की
आब से तं तूहि सभ
पटना अयबै की करतैय पटनामे फेर वएह बात किछ भए जेतै तऽ तोरा भए गेलै कोनो एहेन
हुँ हह अच्छा हम ताकि कं कोनो पाय दादेबो
हं कोनो बात नहि आबऽ दिहिन पटना मे तहन ओकरा घटना कैय देबै एखन ठीका पर कोनो काज से गेलै बाजार
नहि ओ पर्यन्त चलि गेल त ओकरे संगे गेल हैतेय ओकरा बैसल नहि ने नीक लागै छै
ह अपन घुमलक फिरलक साँझ के नास्ता पानि करै लए बाजार चलि जाइ छै ने
नहि नहि तयो जाइत रहल तऽ ओ तऽ बेरोजगारे छै तऽ ओ अपन चलि देलक
केओ जाइत रहल संग धाय लेलक
हुँ भने चलि जाइ छी ने तऽ हमर बैसल माथा चाइट जाइया
तोरे लगान एखन रहै छ बेसी काल ने
आब आबि के रहते तऽ हम की करबै भगा नैने देबै आ ओकर मुंह चेन नहि ने रहै छै
ह माथो ओकर चैन नहि रहै छै बाजते रहल किछु या खाइते रहल
पे पे किछ कीछ सकर
सही बात छै
हम हँ कतेक सोचबो करै छै
बड सोचै छै ओ जते अथी करे छै गांवेमे कोनो गांवेमे कोनो काज ताज सब स्टार्ट कए लेतै ठीक रहै
हम कहले रे ऑनलाइन वाला छौ त ले ने दुकाने पर बैस जो ने गाम अपन न नै नीक लागतौ ओ लए ले तऽ बैस जो अपन कर
हँ साइबर कैब जक जेना न उएह अगर खोल लेतै ठीके रहतै
ह्मँ बढ़िआँ हऽ एहि तऽ सभटामे मेलो अथियो छेबे करै जे तोरा अपन अथी ज से से आन कऽ चालू कए ल कोनो जगह कें तोरा भारा लगतौ
लेकिन ओतेक ओकरा बुझाइयो सब नहि आबै छै रे सेहो ने छै धीरे धीरेऽ ओना सीख जेतै अगर लेकिन जानकारियो कनि मनि रहैके चाही ने सब चीज के लेल सबसँ पूछैके या यूट्यूब पर देखे करतै तहन थोड़े हेतै
हुँ हुँ
कनि मनी जानकारी रहतै त ओ कैय सकै छै
से काज वला कोर्ससभ नहि ने केयने छै
हँ सेहो बात छै चल एगारह मिनट तऽ लागै छै भए गेलै आब काटे छिय फेर एक बेेर करियौ की
कऐ दिहिन
ठीक छोउ
इ सुनहि ने हेलो